तऽ हेलो
हेलो
केहन छियै अपने
हँ ठीके छियै तोहर हँ हँ ठीक छियै
सब बाढ़िया
हँ
अपने बताइय
सब चलि रहलैय बाबा के दयासँ सब ठीके छै
हू रख विश्वास तऽ हू रख विश्वास तू है शिव का दास
हँ हँ वही बात छै
हँ तब कहि कहिया सऽ मेला एकदम भरपूर लागत अपने
यहि तीस तारीखसँ पूर्णिमा अठाइस या उनतीसकऽ छै हालाँकि तैयारी तऽ चलिए रहल छैय मेलाके तैयारी पूरा चलि रहलै हन जोर शोरसँ
अपन अभी रोजगार किछुओ होतै कि नहि
हं नहि
अभी तक तऽ नहि
सोचलियै हँ नहि अभी तक
समैयो कहाँ बचल अब
अच्छा अच्छा हँ
तऽ अभियो भीड़ रहै छै कि मंदिर मे अभी
मंदिरमे तऽ बहुत भीड़ छै आइ तऽ औरो बहुत भीड़ छै, बहुत भियापी लाईन
एक घण्टामे करै छिय
हँ
दसा है ओ तऽ बताइओ नहि सकै छियै उतना हालत खराब छैय
नेय सीचलिये हऽ लहिए सब सावन से पहिले सोचलियै ने एक बार बाबा कऽ दर्शन करिय लेकिन एते ने देखिे रहलियै हन वीडियो आर मे भी बहुत भीड़
छै कि तीस तारीख के बाद से अरन्धा भी लागि जेते तीस तारीख सऽ
आय बाबा कऽ छुएल नहि नऽ दै छैय बाबा कऽ छुए आर के नहि एलाउ रहे छैय
ह
ओकर बाद खाली जल चढ़ाहो बाबा पर डायरेक्ट जल से होइ छैय
अच्छा
पूरा देलके है कोन कोन लाइटसँ बाहरसँ लाइट आबै छैय त पूरा देवघर सजल मिलतो एकदम स
बाबा मन्दिर ओहो वला अबे छैय लेजर से जे देखबे छैय ओहो सब होवे छैय
हँ हँ हँ शिव गंगा मऽ शिव गंगा मे लगल रहे छैय बाबा मंदिर मे लगल रहे छैय शिवगंगा
हर रति होबे छैय कि कहियो कहियौ कहियो कहियो होबे छैय कि हरदम होय
ओ जे होइ छैय भजन उजन जे होइ छैय से
नई उहे लेजर सब बला
हँ हँ ओ डेली होइ छैय डेली डेली पूरा शिवगंगा चक नहि खाली साावन कऽ व्यवस्था छैय
अच्छा
ईसभ सावन एक बेे पूरा शिव गंगा आर सजयले छैय तऽ
बढ़िया
हँ अभी छैय कि पूरा देवघर आर मऽ लाइट उट सब जगह एकदम
हू बस सावने भरि सावने भरि कहै नहि छैय दिन दिन दिल से नहि दिन से भगवानके कुल याद करै छैय हू
दस आदमी आय रहलै रोजगार अपन अपन करि रहल छैय
हँ तनि एगो काम करबै अपने
कि
एगो हमरा असली निय रुद्राक्ष वाला माला चाही रहे छोटका वला
जैसन पहिले नहि पहिनै रहियै
हँ हँ
औसनका
ओ
तनि व्यवस्था करबा देबै तऽ अयबै एक दिना लै लेतियै
अच्छा अच्छा हँ मिल जतै अभी सावनमे तऽ नकलियो मिलै छैय नऽ बात छै बाहर बाहर से सब आ गेल
हँ लेकिन कोइ ओसन दोकान होते नऽ जेकरा जकरा पास होइ हँ
कोइ मिलतै तब देखबै हँ
जितना बोलत हम अपनेके पैसबा भेज देब यू पी आइ करि देब
हँ हँ कहि देबै कि कोइ एयतै साधु महात्मा आर जे छैय ने छै लै लै लेऽ कितना बड़ा दाना होइके चाही
छोटका वाला ने जैसे हम पहिने रहियै पहिले एक सए आठ गो मोती वाला
बड़का मटर जितना गे रहै ओतना की
हँ
बड़का एगो मटर रहै छै नऽ तनी
नहि ओहो नऽ तनि सन ओकरासँ छोटे जे नहि पहिने रहियै एक बार देखले होबे अपने
याद नहि नऽ छैय ओते याद रहै छै
नहि मटर सऽ छोटा
मटर सऽ छोटा ओ तऽ तुलसी माला होइ छै इहो होइ
हँ होइ छै
नहि पता छै हमरा
जे हाथ अर मे नहि हम पहनने रह रहहि पहिले
तऽ हाथ मऽ तनी बड़गो रहे रहे
नहि ई छोटका बला छै देखबै नऽ अपने समझमे आ जायछ छोटका वला
अच्छा एकटा उऽ साइज होतै ने तऽ भेज देथिन देखबे हू उ हिसाब किताब
एगो अपन आदमी कऽ बोललो हन तुलसी माला खातिर कहलखिन हन कि हम वृन्दावन जायब नऽ तऽ ले ले आब रऊआ खातिर
अच्छा अच्छा
कभी कभी मन करै छै तुलसी माला धारण कर लियै लेकिन फेर लगै छै सब मोह माया समझमे आ गेल नऽ हमर आर
अभिए
कि करबे देख रहले हऽ समाज आरमे स्थिति घर परिवार
नहि
अभी नहि ओ
ऐसन
अभी कोनो माया कऽ दर्शने नहि छै
एगो तऽ झेल लेलहु दोसरका पता ने की होत
अच्छा मायामे सब सुख छै की करबहो
ह सुख तऽ छै लेकिन घिसेटो छै माया मे
तुलसी के माला लेलासँ सभ ठीक होइ छैय की
हँ तनि मनी मन कऽ शान्ति मिलत लहसुनो प्याज सोच रहलो हन तुलसी माला धारण कलाक के बाद नऽ ओहो छोरि देब
एसे तऽ दालि भात चोखे खाय नऽ मिलेत छयन एके बार झटठे परसिक धारि देयतनि।
कि करबे
माया मोह तऽ नै लेकिन एसन एसन खाना खेथिन की लगतनि एकदम दुनिये स हटा हटा देतयेन की करथिन
नेय अभी अथि सोचलिय हँ कान कुंडल पेहनिये कान छेदबा कऽ
इतना सब खुराफाती आबैय छैय कहा सऽ दिमागमऽ
नै दू तीन गो दोस्तबो आर कहलकै हऽ कि भााय अपना सब करेबही तऽ करबा लिहन
ओ दोस्तक बात पर चलि रहलखिन ह तऽ
नै अच्छा लगे छैय नऽ पहिले देखे नै रहियै अपना आरके अपना आरके। एतय पूर्वज भगवान उगवान सब पहिने रहथिन नऽ कुंडल।
हँ हँ तऽ अभी कलियुग चलि रहलैय हन कलियुगमे कुछ तऽ
परिवर्तन करबैय हमी तोही नऽ
परिवर्तन होए बला रहेय छैय ते नऽ करे छैय आदमी इ आर सब समयमे परिवर्तन तने नै होइ सकैय छैय
अबैय वला अपन अरके बाल बच्चा जे होतय हमरो से बिख नऽ होयत
सब अपने आप बन रहले हँ हमरा तोड़ा चाहला सऽ सब थोरिये बदलि जाइ छैय
अपने आर नऽ कोसिस करबैय अपने आर नऽ कोसिस करबै तऽ आगे वाला जनरेसन ठीक होयत
खाली पुजे पाठ होइ छैय
जानै नऽ छहौ सब चाहे छैय की हमर इ भगत सिंह होय भगत सिंह होय लेकिन अपन घरऽ
ह इहो बात छैय हेलो आ आवाज कटैत छैय नऽ
हेलो
ह लगैय छैय आवाज आर कटै छैय लाइन साफ सुथरा नहि छैय की
की पता एत्ते गर्मीमे लाइन आरऽ कऽ स्थिति खराबे रहैय छैय। नेटवर्को दिक्कत देते रहये
ताहि कम्पनीये आर कऽ नेटवर्क खराब छैय
हू
हमहु काल्ले निकलबह अपन रोटी रोजगार खातिर
की करते आदमी जनमले ह तऽ रोटिये कपड़ा खोजइ छैय नऽ सबसे
हू
इहे सबमे जिंन्दगी अपन गुजर रहले हऽ मिडिल क्लास भी
ह मिडिल क्लास तऽ बीच मे आ जाइत अछि। ने ऊपरे नऽ नचिये लेऽ
कहै नहि छै गला खाटी नहि निगलबो नहि उगलबो
कि मरण तऽ मिडिले क्लास छै नऽ फेरो
हू लो क्लास के सरकार सुविधा दैए रहलै हाई क्लास कऽ कोइ दिक्कत छबे नहि करै मिडिल क्लास पिस रहलय हँ
हू
सब घर परिवार ठीक छौ नऽ
हाँ सब बढ़िया चलि रहलो हँ
अच्छा
तब तोर घुमेय नहि निकलबहो की
नहि अभी कही नहि निकलबऽ सब तो हमरे भना घूमै लऽ हमे कहाँ जए घुमे
हँ इहो बात छै
सोचलियै हँ एबरी लेकिन देखहो भगवान बोलेथिन बाबा तऽ अबऽ
हँ हँ
ठीक छह करबह फेर बादमे
हँ हँ ठीक ठीक छै रख
रा राधे कृष्णा
हँ राधे कृष्णा